ह यौ कहियौ
और सब ठीक छै ने यौ
हँ यौ ठीक छी
केना ये यौ हेलो
खराब रहै छै बहुत धुप अछि बारिश तारीश नै होइया अवाज आबैये न हमर हेलो आवाज आबै या न हमर
तब पढ़ाइ लिखाइ सब की केना चलै हय
ठीक छै आवाज आबैया कि नै हमर यौ
आवाज एकदम बढ़ियाँ सँ आबैय पढ़ाइ सब चलै है न ठीक ठाक ओ चलू ठीक छै यौ एखन तऽ की कहै छै सब्जी सब तऽ सस्त ता भऽ गेल होयके चाही
हँ
बहुत महंगा
सब कि ऐ महाराज आब बरसा सभमे तऽ सस्ता भऽ जाएक चाही ने बारिश मे जे कियेकि सब्जी सब गलऽ लागै है न त तैके
नहि एत्त महंगा अइ चालीस रुपैया से निचा कोनो सब्जी नै अइ एगो खीड़ा टा भेटत अहाँ के के चालीस रुपैया सँ निचां
हँ
नहि तऽ बाकी सब महंगा छै
हयौ हमहूँ सब्जी करने रहियै बुझलियै दु कट्ठा खेतमे बुझलियै एक्सप्रे नै करलियै से पूरा कीड़ा खा गेलै बुझलियै सब्जीक
हँ ओकरा तऽ समय समय पर देखरेख करनाइ बहुत जरूरी होइ छै अ साग सब्जीमे
ओकरा खेत के बुझियौ जोतेनाइ कोड़ेनाइ तकर बाद की कहै छै से खर कमेनाइ फेर ओकरा बुझियौ हाट पर स आनिके रोपलियै बिया बुझलियै आ ओहिके बाद पटेलियै सब ओहिके बाद बुझियौ कनि नम्हर भेलै ओर कनि फेर पट पटेलियै य तऽ और कनि ज्यादा नम्हर भेललै आ ओहिके बाद की भेलै से साला की कीड़ा सेते सब छै सब्जी सबमे कीड़ा खा जाइ है बुझलियै
कखन पटबै छियै
कहै छै से अथी फड़ी अथी नहि भऽ रहल छै बुझलियै नमहर नहि भऽ रहल छै ओहिके लऽ कऽ बुझियौ मार्केटसँ खरीदय पड़ि रहल यऽ सब्जी
कखन के पटबै छीयै
सुबहके पटा देलहुँ सुबह के कियाकि धूप आ धूप नहि रहै छै आ
पठबै छियै कि अथी से बोरिंग मशीन से
नहि नहि मोटर सिस्टम छै ने आइ कालि बिजली छै बुझि गेलियै आराम से हमरा आर के
खेत मे मोटर लगेने छियै कि घरेमे
नहि नहि खे हमरा सभके जे हइ ने से खेतसभ छै से दू नदी अथी के बीच में है कमला और जीवछ नदी के बीच बीच मे ओहिमे की कहै छै आराम से मोटर मशीन जे हइ छै ने लगा देलहु हँ हँ आराम से पटेलहुँ सब ह या तऽ कएगो लड़का सब पटबे छै अपने छुट्टी नहि रहल तऽ ओ की कहलक पटा देलक बुझलियै अपन बहुत खेत से पटेलक ओहिस भाड़ो ओर कमेलक
हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ ओर बताउ अहाँके पढ़ाई लिखाई केना चलि रहल अछि
पढ़ाई लिखाइ तऽ ठीक चलै छै लेकिन धूपे ततेक भऽ रहल छै ने बुझलियै तऽ बारिश होयके नामे नहि लए रहल छै मुखिया हइ
बारिश के एतऽ तऽ बहुत एमहर होइते नहि छै बेनीपुर मे पता नहि किया कही
म भऽ रहल छै बुझलियै ताहिके लऽ क बुझिय फसल सब पूरा खेत खेती आर सब की कहै छै से पूरा मशीनेसँ कटबय पड़ि रहल छै बुझलियै ई बहुत बड़का समसी हँ
सुनु ने पूछैबला छलहुँ कि अहाँके वैकेन्सी कोनो निकलल हन कि नहि
वैकेंसी सब तऽ ब वैकेंसी सब तऽ बहुत एलै हन बुझि गेलियै ई जेना की कहै छै टीचर सब बलाबे वला अछि बुझि गेलियै ओहिके बाद आहाँ के ह एथी बी एस एस सी वाला जे छलै हे चारि साल से फोर्म भरा रहल छै बुझगलियै ह फेर की कह फेर की कहै छै तऽ फेर नया फेर वही बहाली कऽ रहल छै तऽ बुझ गेलियै
ह
के कारण बच्चा सब बुझियऔ बहुत हेरासमेंट भऽ गेलै हन
हँ एगो जे पचारी वाल निकलै छले से ओकर एग्जाम भऽ गेलै की
एग्जाम नहि ने भेलै हन दसमीए लेवल पर है बुझलियै
ओकर एग्जाम कहिया हेतय यो इगजाम कहिया होय वाला छय परिक्षा ऐयो हेलो
से बहुत हैरान
अबाज अहाँ के कटये कनी ऊपर मै आबियो न हलो हेलो हेलो की भेल यो हेलो हेलो रमनजी हँ कि भेले हेलो है आवज कटये आवज नहि अवय ये हेलो कतअ छी रोड पर आइब जो न रमन जी